इ तरह आब फेर
भऽ गेलै ओम्हर कि तोहर अ सबख नठ छै ठकुबारी पर
के हँ आम
हँ ब
नइ
से से कथी कहै छै जे दू बेर एखन कऽ लै छी ई बला ओके बाद एक बेेर सझमे क दी है समझल रे
हँ
दू बेर भ गेलै असुआ सब एल कहा सु ने
नय
तू कहाँ छय ओतऽ ठकुरबारी पर हूं हुं हुं ओतऽ लाइन छ
नय तू की बाइज रहल छ से सीधा बाज
बल मि लै कालवला
नय
हँ
नय मिललै
कहाँ मार देलहि रे हम जब एठिया गेली तखन तऽ रह
हन बता छै जखन भग गेले त तखने तऽ हम मारलियै जे हेरा गेल
तऽ केम्हर गेलै ने ओहिके बाद तकलैतऽ नहि गेलक
नहि फेर आइ देखबै तकबै दस मिनट मिल जेतै
कत ओतय नय पक्का बर से नहि सोचलह
ओ छत पर मारलियै ने तऽ छत पर से उझा टप्पा खा क नीचा चैल गेलै
हं है ओहिपर से नीचा थोड़े गेले ह ह
ए दम रहय शर्ट में
छत पर से नीचा चलि गेल ओहिठ ओ नहि देखलक ढोलबाका सब नहि देखलक ह
नाय
हं
ढोरबाक क नहि देखल
नहि देखै आ आइ साँझमे जााकऽ देखिय जे ओहि पार गेलो तऽ नारायण जी देबो नहि करतौ उएह सब दुआरे फैेलऽ नहि चाहै छौ बॉल ओकरे दुआरे जे एना करो लागल नारन जी नै
ठीक छै तऽ आइसँ तू नहि खेलिहे ठीक
नहि कहलिय जे उएह बोल आ खानामे तोरा मिल जेतौ ग तू नारायण जी देखै नहि छै केना करय लगै छ
हं
नारायण जी देखे न छै केना करऽ लगे छै
भाय सीटी लगबै छअ
ए सीटी मे अ कात लगै छै त औहेन
तोर तो आर घर में लग रहल
तऽ हमर घरमे लाग जेै तऽ घरमे जेयबै तऽ आवाजो नहि सुना जेतै हम बाहरमे छियै ह त
तो हर घर के सीटी बाज रहल छो
घरमे नेटवर्के नहि छै
ओ तऽ बाहरे रहिया
हम घरमे जेब जहाँ सिष्टीके आवाज सुनाब त ताँ फेर आ बजलहुँ ने ह
हँ त तोरे घर मे तऽ बाजि रहल छे
फेर भ जेतौ
तोरे घरमे ने बाजि रहल छौ
नहि बगल बालाद बनबै छै
तऽ बगल वला मे बजते तऽ तोरा केना पता छौ जे फेरो बजते ह ओ दूए सिटी पर बंद नहि कऽ सकैत छे
ओ चाउर सीटी लगबै छै कोन चाउर खााय छै ने मिनी ओथी खाइ छै मिनीकेट चाउर
हँ मिनिकेट खाय छै तू कोन खाय छै डीलर बिरबा जे दैय छौ से
हँ
तऽ ठीके छौ बिरवा वाला बासमती चावल
तोरा बहिन नहि केने छै डाउनलोड
नये
कलैके खोलबा दैबे
नहि डिलीट भेल छै
कहलिय चाहैत खुशिया देखलक ह के नहि तऽ काल्हि खुना चोरासँ बतियेलौं
हँ आवाज फेर कटलहुँ
राति हम रंजन झा बैसा लेलको हम अबे रहियौ तोरा लंग कहै रहन तऽ शाद उम्हर जेब आ फेर एहिठन खाली भऽ जेतह हम तऽ बीच मे फैसे गेलहु जे सबौसे पहिने जााके बैस रहलि
कत्तह
भोजमे सबसे पहिने बैसे आ बैसि लिअ तऽ सभ सुपरफास्टे लग रंजन झा त खाय पर जे भिरलै तऽ एम्हर ओम्हर नै जायब तऽ खाना पेट भरलै ने तबे तऽ तकबे नइ करै एते स्पीड खाय रह
व्यंजन चाहमे तुम नहि सकबै
दू बेर दही लेलकय आ एते स्पीड खाय रहे जे ओम्हरके तुरन्ते सब खा लेलकै हम जे नहि खैतियै तऽ भूख दी खाये अनुज जे छै से तऽ आर सुपर फास्ट खाय रह जे बैसलहु हमरा लग सभ एते स्पीड में खाइ रह दही अबै जे अबै से खेने जाय
तऽ तूँ भूक्खे रही कि तोहू खेनही जाइ रही
हँ तऽ हमहूँ खेलियौ म नहि तऽ आ ओहिमे जे धीरे धीरे सक्षमा सब जे बैसल लेते तऽ भूखले आबि जतै जेना रंजन चखाय छै
एह काँ चक्ष म भ खेलल खेलकै
न हमरा पख मे रहै तौ रंजन चचा के बगल मे तऽ ओ एते स्पीड मे खाइ रहै तुरन्तो ओम्हर देखलै ने उठऽ लगलै
छुट्टी सबके तऽ बराबरेमे ने भेलै
हँ से तऽ बराबरे भेलै लेकिन खा कऽ तैयार भयनि जाइ छै चाचा जे उठतै के हमहूँ उठि जेबै पूरा रेडी रहै हाथे खाली धोअ के हुनकर म
उऊपर जे भोज भेल रहे ओहि में राहुल चचा कनहे लगले मिठाई द्वारा न चललै आ पीतय लगलै कते
हँ जे देबे नहि केलकै किछु ओके बाद मोन उदास भऽ गेलै भुखले गेलखिन
ए तोर माछ छुटि गेलो हमरा से मटन चल निशा भ के चलि गेल ह उएह ब उएह पर चलि गेलै तऽ रहिते ह मे रे उएह पर गेलली ने
कोथी
राति में परसो ही देलकौ तें तू चलि गेले
तऽ पारस हम खेलियै भोज खा गेले ने रहियै पारस पारा सब हमरा खायएके रहहि छैै तऽ घर बन्द रहितियै
जब पैरस खके रहते घर पर रहती तूपार से दुआरे गेबे कलियै हमरा सिखबै छै
काल्ले जाइ छियै रहए तऽ काल्हि बस रहब ने ने सइनेके जायवला रहे तऽ सईनऽ के भऽ गेलै जे ओथी बसे नहि रहय तेँ नहि गेलियै देखला ही नहि गेलियिया सऽ की कहल कु जा ले
सर कहलक उम्हर खाली मुसलमान सब रहे छै
हँ मुसलमान है तऽ छैके बगलमे
ह पूरा मुसलमानेके एरिया छै से कहलकै सर
तऽ तू जतय आयल रही ततय मुसलमान रहय
तऽ तऽ त रह हुए
जे रूममे ओ जे जे लड़का रहै से रहै हिन्दू य उएह ने पोलिटेक्निक करे छै जे निकलल हा
ओ लड़का दिया तऽ हमरा पता अइ लेकिन ओतऽ ओहो इलाका तऽ पूरा रहै मुस्लिमेके ने
ह ओर ओथी छै मु इलाका छै उम्हर मुस्लिमे के गली कुछ कु मे नहि होते रहै सुन न
मुसला अहमद
हँ अभी मोहर्रमे छै इम्हर लाठी चलतै आए
तू उएह सब देखब की
मोहर्र म महर्र आइ दस आ नओ मिनट पुरि गेल छौ एक मिनट आर पुरतौ ने
नओ मिनट कहाँ पुरले है सात मिनट पुरले है
जह साढ़े सात भऽ गेलौ साढ़े सात भऽ गेल ने आ बस मे आय ठ हम नहि ऐति बहुत कतेक भीड़ रह हमरा के बता आइ परीक्षा छै सबके तें बहुत भीड़ रहल
केकर परीक्षा छै
अ अथि बी ए वला के कोनो परीक्षा रहे सकला सब से सब बस मे रहो पूरा भ रहल सटका जे छै उन्दालमा से कोचा कऽ आगामे बैसल रहब सुतका कुन्दनमे बहुत रजमाना से रहय एम्हर सबके स रहत चन्दन मार हे बैसल ईसभ सूट का सकला सकलापे
नाम छै से टका
हँ तऽ उएह सुटका सुटका बैसल ओहिठमा से ओ अपन चलि गेलो आइ बहुत बच्चा भेले सीट कनिको मिलबे नहि कर रह है ए भीर नहि की कह बहुतीर
कतेक दूर पैदल चलय पड़ैत छै एक बेर ओर फोन करबहौ
एक बेर नहि तऽ साँझ में कऽ दि हन
तऽ आइ अखने एकबर ओर कऽ लै छी
आँ
अखने एक बेर ओर दसे मिनट तऽ छै कोनो एक घंटा छै लेकिन एहिपर दस मिनट जल्दी नहि बितै छै
सामने छै तुरन्त बीत जाइ छै
हँ फोनपर दस मिनट बितनाइ एक घंटा बितना एहि के बराबर छै
फोनपर नहि बितैत छै जल्दी नहि
हं एक बेेर आर कऽ लेल छियै अखन दू सेकेंड ई कटतौ आ आबि जेतौ रेडी रहिहे
ओर ठीक कऽ जेतै
एक ओहिके बाद फेर दू बेर कॉल हँ
काल्हि खुना हँसुआ के कहलक जे हमहूँ बतिएलियी ओकरासँ हम कहलियै जे तू बतिएलही तऽ कहैत छिय जे हमरा बैंक अकाउंट मंगबे नहि केलक आ ओकरा द दोसर किछु
अकाउंट दियल लै तऽ ओ कहलक हमर खाते नहि खुलल है
तोरा के कर तू अपन मे देबह हसआके बैंक अकाउंट
से ने असुआ करलह तू जे छै ने से कोनो मनू खोलि कऽ तू अपन एककाउंट दऽ दिये हे तसुआ कहलकै हमर में खाते न य
तऽ खा त आसुआ कहै छै किछो लिखायल रहै एक हजार काम जेना तऽ ओ सबिट करै छै ने तऽ ओहिठ लिखैयल है एक हजार हँ जे कहलक एक हजार रुपैआ एयलै
हैया भेलौ दस मिनट तऽ तुरत करै छियौ
ठीक एन तऽ